हेलो।
हँ-
कहु-
की हाल यैय?
सब बढ़िया अहाँके?
हमरो। ठीक छी?
हँ ठीक छी। अहाँ ठीक छी?
हँ हमँहूं ठीक छी।
खाना पीना खेलौं?
हँ हँ खाना पीना भऽ गेल। अहाँके?
हँ हमरो भऽ गेल। भऽ गेल खाना।
अच्छा।
हुं- की सब खेलोंहै?
खेलहुहें भात, दाइलि, सब्जी, तरुआ।
अच्छा, अच्छा।
आओर आहाँ?
ओहेए भात दाइल सब्जी।
अच्छा।
चिप्स, चरौरी, पापड़, पैन आर- दही चीनी खेलहुंहें सेहो।
अच्छा हँ बड्ड सुन्दर, दही तऽ शुद्ध चीज होइ छै।
हू पाँच कटा दाएल, भात या कोनो भी खाना खेला के बाद दही चीनी मिल जाय।
ह
आनन्दे आनन्द छै।
हँ से तऽ छै है।
कथी कतु खेलहु हं?
हम केलहुँ अहाँके अथीके केलाक के तरुआ, आओर परवलके तरुआ।
ह ओ त
हँ से त छै है।
ह बहुत नीक आओर आर की सब भ रहल
आब कथहु नहि होइया एखन।
इ सब कर रहल छी। उ किछो नहि सब बढ़िया। कतऽ छी एखन?
हम अखन मधुबनी मे छी।
अच्छा अच्छ मधुबनी चलि गेलिये?
हँ मधुबनी चलि गेलियै। आँई
अब छै
हँ-हँ-हँ नहि-नहि छत पर टहिर रहल छी हवा लगबैत छी कनी गर्मी लगैत छै ने कनि।
बाह
कत
रउआ उमा हरा हँ बा उमर बहि रहल अइ?
हँ-हँ हल्का के बहि रहल छै गुम ने छी।
अचछा पननी
हँ अच्छा लैयए।
आबैयए
हँ-हँ आबैयेहब।
तिलकोर एहि बाड़ी-झाड़ी मे, ओहि बाड़ी झाड़ी मे।
हँ से तऽ छई तिलकोर हँ ह घरे के आगे छै तिलकोर, तिलकोर के लत्ती होइ छै। हँ बडड नीक लागत। ओ तब सब चीज मे मेन छै हँ। ब्राह्मण भोजक मे ओ तऽ किछो नहि होय ओ तऽ मेन छैहे। ओकरा बेसी किछु करहो कि नहि हँ खुश भए जाइ छथिन।
त
हँ किछु दिन किछु दिन पहिले बिआह छलै हमर अथीके दीदीके
हू-हू
सएह सब बुझिते छियै अपन सभके बिवाहमे कते अथी होइ छै विध व्यवहार सब कत्ते मोन लऽगै छैह। हॅंअ तऽ सेएहे भेल। कमजोरी सब भेल बड्ड चीज भेल बियाह भेल ओइ दिन खूब, खूब नीक लागल बड़ सुंदर बड़ छथीन मिल्लल। हँ बड़ भेल तकर बाद ह ओ अपन सभके महुहक होइ छै से तऽ बुझिते छियै। महुहक होइ छै तकर बाद फेर सेएहसब होइ छै बिध सब ढा़कन चोरी होइ छै ओ आ एगो आर बिध होय छै नाटक बला जइमे बाप बनै छै अथी सब बनै हँ नैना जोगिन हँ हँ हँ नेैना जोगिन। से सब भेल बड्ड मोन लागल। हमर बहुते अथी सब आएल छलेए। हँह बड्ड मोन लगै छलय सब चैल गेलै आब सुन्न लगै छै। सेएहे भऽ जाय छै आएत सब तऽ बड नीक लागत चैल जायत मोन नै लगैत रहै छै आब।
ओइ टाइम बड चहलपहल लागल हेएत।
आ हँअ। हँ हँअ। आब तऽ मोने नै लगै छै।
दुरागमन भऽ गेलइ?
हँ भऽ गेलइ। सब हँ भऽ गेलै सभ चीज भऽ गेलैह। आब फुललोढ़ी हेएत ने किछ दिन बाद।
मधुश्रावणी पंचमी- मधुश्रावणी पंचमी
हुँ ओहि मे एथिन आ बुझिते छियै अपना सब मे फूल लोड़हय छैय।
पंचमी दिन स्टार्ट हेएत मधुश्रावणी दिन लास्ट बीच मे फुललोरहय गेल।
हुँ हुँ हॅं हॅं सेएहे होइ छैय। रंग बिरङ्ग के फूल तोरू सजाउ।
भोरमे तोड़लक रंग बिरंग
हॅंह।
गीत गेलनि।
हॅंह से तऽ होइते छैय।
हॅं बड़ नीक लागल हॅं।
हॅंअ।
दू गोटा आर रहितै ने दू चारि गोटा लोरह बला रहल आर नीक लागल। हाँ
हॅं से तऽ नीक लगिते छइ बड नीक लगै छै बुझिते छी। छय हाँ।
फुल लोरहाय छै। लास्ट दिन बड़ो अबै छथिन ने।
हुँउं। हाँ हाँ से सब अपना सब मे बिध लेकिन बड नीक सब होइ छैय। सेएहे तऽ हमरा बड नीक लगै।
बड्ड होइ छैय बड्ड।
थाहे नै छय विध के। फेर उपनयनो भेल छलए। हाँ, कोजगरा होइ छैय।
शुरू दिन उदोग हैत उपनैनो में छओ दिन सात दिन का
हाँ सएह बुझते छियै कते रहै छैय।
शुरु दिन उदोग हएत, बाँस ताँस कटैत बाबा के होइ छैन घर में पीरी होइ छैन धर्मराज जी के।
हाँ से तऽ होइ छै। पूजा -पाठ फेर माइट मङ्गल होइ छैय।
बाँछ तांस कटा क मरवा जाइ छैय।
हाँ से तऽ होइते छैय।
जै दिन स, मरवा कतौ गेल रहय।
हं- अच्छा। हं कुमरन होइ छैय मैइट मंगल होइ छैय हाँ- हाँ- हाँ-
हं -हं-
गेल छल।
हं।
हूँ- पूजा होइ छैय। फे- हाँ -फेर, हाँ भोज होइ छैय, हकार पड़ैय छैय। फेर उपनैन होइया।
नोंनो में भीख विलोरी होइ छैय। रंग बिरंग के केश कटैल।
हूँ-
पइसा लुटैए-
जनेउ पड़ै छै। बड्ड होइ छै, एगो जनेम पड़ऽ लए। बड्ड खर्च होइ छै।
हं-
हाथी सब रहै छै, मड़बाप बड्ड सुन्दर लगैत रहै छय।
से तऽ अहाँ बुझिते छियै। हँ- हँ- तऽ आओर की सभ करै छियै?
एँ -आओर की सभ करै छी?
ओय मे अपना सबके जा जाइ छै गाछीमे गेल।
हँ -हँ-
न्योत तऽ दिने मे देवल जाइ छै।
हँ-
जिनका नोत दै छै तऽ खाना तऽ देबऽ पड़तै ने- खाना देलथि जगा कऽ बिहूर मे। बड़ नीक लगैत रहैत छै ओतयसँ आबऽ मे बड़ नीक लागत। गाछी।
ई अपन सबके विध जे होइ छै हेबे करै छै। की बड़ नीक हेत आ बियाहो में ने देखे छीयै बामा हाथे माछ काटऽ लेए देै छै। छै कतेक नीक नीक विध होइ छै।
हरैद।
हँ। अपना सभमे तऽ बुझिते छियै हँ। सएह बुझियौ फेर पटिया फेकऽ वाला विध होइ छै ओ। और ओ जे छै।
कनिया आऔर अथी के साइर के जे चूनऽ के रहै छै। सेहो बड्ड नीक होइत छै।
बिएना दिन।
हँ हँ बड्ड मोन लगै छै सब चीज मे।
बड नीक।
हमरा लगैया बुझाया आइ पइन हैत जेना। मौसम लगे छै तेहने। हँ लाख लाका लोकि रहल ये हँ।
हैत हैत। तोहर मोबाइल के चार्ज मे लगा ले
हँ से तऽ लगबेहे पड़तै नहि तऽ बुझिते छियै। हँ हँ। लाइन के तऽ कोनो ठिकाने नहि रहै छै एकरति किछु भेल ने। कि लाइट काटि दियैय। ओकरा सबके लाइटे स छै हूँ सएह बड प प्रॉब्लम छै नहि तऽ बाकी सब छै हँ। ऊपरसँ देखते छियै एते गर्मी लगै छै। ह आब पस आब ओते तऽ कहा य आब सब जगह घर बनल जा रहल
सबटा हँ आब हँ जकरा जेकरा की अथी छले या जमीन तत ततऽ अपन घर बनेने जाइ छै। गांवों में आब कम भऽ रहल छै गाछ वृक्ष।
खेत सब मे आ बनब जाइ छै कलम सब मे।
हँ हम तऽ कह धीरे धीरे देखियौ आब ई सेहो नहि रहत पूरा शहर जेका भऽ जैत इ। किछा तऽ दूर दूर तक खेत तक नहि देखायत अहाँके। किछु दिन आर देखियौ ने प्रोग्रेस भऽ जेतै हँ। आब सुनै छियै एते छै।
उपटाल जाइया।
हँ।
की करते जनसंख्या ज्यादा भेल जाय छै।
हं
हँ की करल जेतै। एखन हमरा सबके तऽ एकटा हॉस्पिटल खुलि रहल ऐ गामे मे
हँ से तऽ छैहे हँ हँ। प्रोग्रेस भऽ रहल छै गाँवोके बड।
हं रहबा छै गाँवोके चाम ऊँचा होइ छै दूर दूर के लोक
हँ से तऽ होइतै छै हँ।
से दे
हँ से तऽ होइते छै से तऽ बुझिते छियै।
अछ हूं हँ।
ओ कतौ बनि रहल छै कलम मे बनि रहल छै इम्हर घर दुआरि में नहि। खूब बड़का जगह छै कलम तऽ ओनाहि रहै छै खाली पड़ल आ जकरा पैसा छै ओ तऽ बनेबे करतै।
सएह छै लेकिन इहो गलत बात भेलै। कलम गाछी अथी भऽ जेतै तऽ फेर अहाँके ऑक्सीजन ओहिस आबैया न।
करतै कथी लोग इमहर तऽ जगहो नै छै। की कम हैत जनसंख्या बढ़ि रहल